ह ह की हाल छै हेलो हँ हेलो ह की हाल चाल अपन कहियौ हमर तऽ ठीक छै
ओ की भऽ रहल छै
अखने नास्ता केलौ हँं बौआ के बौआके नहेलौ है बौआ के नाश्ता कर लौउ है फेरो
अच्छा
सासुमाँ के देलियनि हँ नाश्ता ससुरजीके देलियनि हँ दिअरके देलियनि ह
ह
अहाँ की सब गेललहु है ब झड़ लगा रहल छी एखन झारु लागि रहल यए
मतलब सब काज वाज केला के बाद एकबार और झाड़ू लगाबै छीयै ने किया कि पूरा फैल जाइ छै बौआ सब रहै छै
अच्छा ह नहि हमर तऽ काजवाली छथिन तऽ ओएह बर्तन तरतन कन्दधोत लागैत रहै
कि भ गेलय
गाँव घरमे तऽ बहुत कम पाइ लै छै न मां थ पाँच सए रुपैया दै छै तऽ झाड़ू पोछा आ बर्तन टा माज दू टाइम के बस बर्तन रहै छै
ओ तऽ पाँन सौ मे भ जाएय आं हेलो हेलो हेलो हँकनो पाँच सौ मे बर्तन सब धो दैय दुनू टाइम
हँ इमहर बहुत कम पैसा लै छै
अच्छा तहन तऽ बढ़ियां एम्हर सममेतऽ पाँच सो लेबो ने करतै
नहि नहि कते गाँवमे नहि लै छै धानु जाइत नहि अबैया
हँ धानु क हँ
हँ तऽ ओ हमरा गाँवमे बड्ड छथिन तऽ ओसभ कऽ देनाथ हए आउ कहियो काल हमरा गाँवमे काली पूजा बहुत फैमस छै
कत
सोहराइ मे अहाँ लिखबै गूगल प सोहराइ गाँवके काली पूजा तऽ देखएत बहुत फैमस छै बहुत जायदा छथिन काली पूजा अथीमे होए न दीपावलीमे तऽ आब क एबे देखै लए तऽ हमरा फोन करब
अच्छा ठीक छै कहिया छै एहि बेर दीपावली स
दीपावली शायद अक्टूबरमे यऽ आठ तारिख शायद
अच्छा अखन जून जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टूबर एखन टाइम अय एब ओना
हँ आएब हम आब तऽ एकदम एकदम दोस्त के तरफ बनि गेलो हे ने तै होइते रहै छै
हू
ह आहाँके बौआ बाजैया पता य हमर बौआ जे छै ने ओ अहाँके घुसकै नहि य
अच्छा कतेक
आब साल लागैवला छै मतलब ओकरा हम चौकी पकड़ि ठार करा देब त ठारो भ जात दू डेग चलहो लागल
अच्छा तऽ ओकरा अथी वाला गाड़ी किया न दै छीयै ओ लकड़ी वाला नहि गाड़ी आबैय
न अथी वला जे पहिय वला जे आबैए चारू गोलका वाला से तऽ कीन देने छियै
नहि ओ वला नहि लकड़ी वाला नहि आबै छै गाड़ी एक बच्चा के जे गुड़काबऽ वाला होइ छै ओहि पर चलबोे ओपर जल्दी चलऽ लागल बच्चा सब
अथे दिही अ ह नहि तऽ लकड़ी वाला गाड़ी चलत नहि हमर सास अथी वाला कीन देने छथिन ने ओ गाड़ी नहि आब गोल वला हँ हँ घूमेत जे रहे छै
नहि ओ वाला नहि अथी लकड़ी वाला गाड़ी देभी ने पहिले नहि ओ लकड़ी वला गाड़ी दै छलै ओहे वला जे देबे ने ओहि पर जल्दी कही चलय लगता डेढ़ दू सौ मे बिकाई छै ओ कहबे ने आनि देथिन मम्मी के आनि देता
हँ तऽ ओहो करबै दऽ कऽ बच्चा लेल तऽ लोक किछ कऽ लै छै
ह ओना त बच्चा कते बच्चा तऽ आठ नौ महीना मे तऽ चलऽ लगै छै हमर बौआ सब तऽ नो महीना मे नओ महिीना मे अहाँके अथी देवाल देवाल भऽ के ठाढ़ भऽ जाइत छलैया आर एक साल के भेलै जहन बड्डे रहे भेलै तहन तऽ आरामसँ चलल चलै कनि चले फेर गिर परे आ त दौड़े छै अठारह महीना के भऽ गेलैय आब तऽ कतो स कतो भागि जाइ छै आ तेल लगेबही ने अथी मे पैर जे होइया ने होइ य पैर के ठेहुन के नीचा
हूं हूं
हूँ ओहिमे अथी वाला तेल लगायब ओय जे नय आकू चाकू करै छियै हँ हँ हँ जे अथि मतलब जहन ओ देखबै छै ने आको निचकोवला तहनि ओहिमे सँ कनि तेल लगाकऽ तेल लऽ कऽ ओ खाँचमे लगा देबै ओहिपर बच्चा की होइ छै टोना हँ टोना होइ छै कहै छै ओर बच्चा की होइ छै चलऽ लगै छै हमर बौआ सबके हमर मम्मी उएह करे छलखिन है तऽ अपना अपना नैहर में रहियै तऽ हमर मम्मी सभ कहलकै जे ई जे क लेबहि ना तऽ कहै छै बच्चा लोक चलऽ लगै छै जल्दी
तऽ तहन हमहूँ कऽ केऽ एहिस देखैत छियै साँझमे
हँ तऽ ओहिमेसँ तेल लऽ क कनि एन कऽ आर दुनू खाँचमे जे ने ठेहुन के तौर मे होइ छै खस तऽ ओहिमे लगेबी ने तऽ चलऽ लागत आनाहु जखन मालिश करैत छै। तऽ खाँचमे कनि बेसीके तेल लगेबै नीकसँ मालिश करबै हूँ, ओना कतेक्स बच्चा लेट चलेबसँ चलैत छै। लेकिन ईसभ जे करबै ने तऽ चलय लागत कनि टेंशन भऽ जाई छै। इ सभ नहि होय छै त
कते दिनमे।
हमर बौआ तऽ बाजे लगले आठ नो महीनामे बाजे लगले दाँत अहाँकेँ भऽ गेलै पाँचे महीनामे बाजो लगलै अहाँकेँ छः सात महीनामे।
एकरा तऽ दाँतो नहि भेलैए एखन तक त
जरूर
नहि दांतो नहि भैलैया
हँ, तऽ दाँत लाथी दियौ तोर कथी कहै छै ओकरा। ग्रैाडर पाडर दै छैन?
नहि कहाँ देलियनि हँ।
हँ, तऽ ग्रैाडर दियौ ने ग्रैाडर दू तीन सभ खाय लए पी ले त अपने भऽ जेतै द तऽ
तऽ अखनसे दू तीन टा फल तआरबै तऽ भऽ जेतै
हँ, भऽ जेतै आरामसँ भऽ जेतै अहाँ पिया कऽ देखियौ। हमरो ननद तऽ रहथिन तऽ हुनको बौआके नहि होयइ हमर बौआ तऽ चारि महीनाके छोट छथिन तऽ नहि होय। ओहो कहलखिन जे भाभी यै जे नहि होइ छै, कि करियै तऽ। हमर बौआ भेल छै, ओ तऽ नैहरमे भेल छै, ने तऽ ओतऽ मम्मी सभ उ कहै छै जे कहलकय डॉक्टर ने कहलकय ए‌करा पौडर देबे मम्मी सभ कहलकय लेकिन बूढ़ पुरान तऽ बेसी बुझै छै ने ई सभ तऽ ओएह सभ कहलकै जे ग्रैाडर पॉडी दही तऽ अपने मने दोकानसे खरीदके लेलियै ग्रेब वोर्डर दिय तीनटा पिएलियै त बुझू ने पाँच छः महीना मे तऽ छः महीनामे तऽ दूटा भऽ चारि टा भऽ गेलै द ऊपर नीचा।
एकरा देखियौ ई ने मतलब कहब जे बौआ तऽ तकबो करत, कखनो मऽ मइयो कहत हँ, गय। नहि भय, कखनो कऽ तऽ पाँच मिनट फेर झुरजार करतै ने। बाबा-कका तऽ से समय बोलै। ह आरा इसार इसारा बुझत कहब बौआ तऽ ए बौआ खेबी तऽ हँ।
अच्छा, तऽ हँ तऽ कऽ। चा होइ छै जे धीरे-धीरे सभ लेटसँ बाजल, लेकिन एहि सभपर कनि ध्यान देबै ने। ठीक रहत नहि तऽ फेर ओहो टेंशनके ह घर भऽ जाइत छै। ओकरा बजियए भी नहि जोहन। असगरमे रहै छी, भोरमे ओहिमे बैसल रहब, नहि तऽ हँ। मतलब कोशिश करबे बजय के मोबाइलमे मतलब देबे अथि होला बाबा पापा पहिले एना निकालि कऽ तऽ ओसभ देख कऽ कही बाजऽ।
हँ तऽ ओहो देखैत छै। सभटा कऽ
हँ, आ ग्रा आ दाँतके लेल ने, ग्रे ऑर्डर अहाँ देबै ने? ओ दोकानवालासँ पूछि लेबै, किएक तँ सभ ड्राइ पोटर सभ रंगके रहै छै, तऽ पूछि लेबै जे। कना कऽ देव चब
तऽ ई अहाँकेँ मेडिसन दुकानमे मिल जेतै।
हँ मेदि हँ म कल दुकानमे भेट जायत अहाँकेँ कहै छै, बौआ के दांत न होइ छै उगराई पाडर दियऔ केना कऽ देबै एहिऐ कनि हमरा बता दिय बता देता ह अपने। तऽ अहाँ जेनाकऽ बतेता तेनाकऽ अहाँ पियबनि तऽ पहिले दूटा दाँत हैत। हं आर चलऽ वाला लेल अहाँ लकड़ी वाला आनि देबै ने बाजार मे बिकायइत रहैत छै डेढ़ डेढ़ सौ के हँ तऽ ओ वला आनि देबनि तऽ अङगनामे चलता ह ने ह देखबे ने कियकि देखूं अखने छै इहै वाला उमर छै अहाँके सम्हार के
हँ
नहि तऽ फेर बादमे टेंशनके घर भऽ जाइत छै कि नहि चललै फेर बहुत अथी करऽ पड़त हमर भतीजी रहै
फेर हूं भतीजी के कहय तरे के
बहुत मतलब बुझौ ने अढ़ाई सालके भेलै तहन भेलैएा
अच्छा
हँ बहुत तहन ओकरा दाँत के अथी चललै दवाइ चललै तहन भेलै दाँत
तऽ कते सालके छलखिन हँ
अढ़ाई साल के रहै तहन जाके ओकरा दाँत दूटा नीचा दूटा ऊपर भेलै
ओहो
बुझियौ ओकरा कते दबाइ कयल गेलै तहन जा कऽ भेलै आर हुनका नहि पता रहै कि मतलब पता तऽ रहैत छै लेकिन ने कतेक लोकक अपन मन मर्जी कर लागल
हूँ हूँ
हँ नहि हम ई नहि देबे दवाइ ओ नहि देबे लेकिन बहुत पुरान साउस माय ककरो कही खराब कहै छै
नय नय
हँ तऽ ईसभ चीज तऽ ताहि दुआरे हुनका कनि लेटसँ भेलै फेर जहन ओ दाँत टूटले आब त सात साल के भ गेलै जहन दाँत टूटले त फेर दांते नहि होए तहन फेर ओकर इलाज चललै तहन फेर दाँत भेलै बुझियौ हँ बहुत दिक्कत भेलै हन आ एना ही हमर एकटा आओर मझिली भतीजी छै ओकरा अहाँके मतलब जहन बौआ भेलै ओ ने नैहर मे रहलखिन नहि सासुर मे रहलखिन असगरे अपने बलबूताबर पैदा केलखिन ओाक मतलब असगरे रहलखिन आ बुझिय ओ बच्चा के एते मतलब नहि चलि पाबै छले ने नहि फिर पाबै छले ने खाना पप्पा आबै छलै आ ओकरा गोआ लऽ गेलखिन ओतय जऽ इलाज होय
अ हाँ
आब ओ चैर पाँच पाँच छह साल के छै एखन अखन जाक कनि मनी आब ओकरो कोनो एकटा कोनो एहन सुइ एतै जेना आठ सालके हो जेतै तहन ओ लगतै तहन जा कऽ ठीक हेतै
ओ
हँ मतलब जे हम कहै छै ने लोक बाल बच्चा कयो यै तऽ साउसमे अलग रहऽके चाही
हँ हँ त आदमी के बीच मे बच्चा के राख
ह केकरो सब रङ्गके बात कहत ने तऽ कनि अहाँके आइडिया रहत कोनो चीजके
हू ह
ह लेकिन कतेक लोक अपने गिरथाइन बनि जाइ छै
हँ हँ से बात अहाँ ठिके कहै हमर वजन जे जखन हमर बर्डे ईमहिनाके छलै तहन ओकर रेकॉर्डिंग केने छल अपने मने बागे अपने मने डेढ़ महीना मे बागल छी त हाँ हँ राति राति कऽ बै जेतै
हँ हँ होइ छै ह हँ करऽ लागै छै लेकिन अहाँ ई जे कहलौ ह ने जे चलल ओ गाड़ दियऔ आर जहन कमाय चाबो कर छियै ने तहन ओ तेल जे छै ने ओ तेल अथि मे ओ दीप मे से ल के तेल आ दीप अलगे से राख ओ भगवतती तगवती क नय देखाब मतब ओ दीप बैए ल‌ राखब
अच्छा
दे ओ हाँ ओदीप अलगे अपने राखब आ पैरमे खाँचमे एना एना कऽऽ लगा देबै एना एना क के दुनू खाँचमे लगा देबै नीकसँ आओर बस एहिके बाद जेहन‌ मालिश करैछी तऽ खाँचमे कनि बेसी खाँचीमे बेसी तेल पड़ैत छै ने तऽ ओहिपर बच्चा चलै द छै
आहाँ
ह आ बढ़िया से कनि मालिश वालिश करबे आ च ल देब ओ वालालकड़ी वाला गाड़ी देबै आ दाँतके लेल ग्रैप वाटर देबै एहि सभ पर कनि हँ एहिसभ पर कनि हए त
देखबै इहो सब क कऽ
ह लोक के कनी एक दस के बाते या कहने केकरो कोनो चीज के आइडिया होय छै ने त ओना थोड़े ने निमुनियाभ जाइत छै
ओहे न आदमी अकेले किछु नहि क पाबै छै
होय न त अहाँके मम्मी के नय पता छैन ईसभ
पता छौ मने ई आको मैया वला नय छलैन है पता आ सब गाड़ी दक जेतै त गाड़ी कीन देलखिन
हँ त नहि अहाँ लकड़ी वाला गाड़ी कीन दियौ क देखियौ पहिले जमानामे त लकड़ियेवला गाड़ी रहै छलैया
हूँ जहन छओ महीनाके छलै तहने एकरा दादीमे गाड़ी कीनि दै
हँ त अहाँ जे ओहै